की हाल छै दोस्त।
बढ़ियां छै दोस्त, की हाल।
हमहुं ठीक छी।
आइ बहुत दिन बाद भेटलु।
सुनु, तनी धीरे धीरे बात करु। हां, हां पढ़ाइमे व्यस्त रही।
परीछा के तैयारी कतय भेल?
धीरे धीरे चलि रहल छै।
मेहनत कर सफलता जरुर भेटत।
धन्यवाद दोस्त।
चल चाय पियब, चलिए।
चल, अच्छा विचार छै।
घर पर सब ठीक छै?
हां, सब कुशल छै।
तोहर बाबुजी की करैत छै, छथि।
खेती करै छथि।
बहुत नीक बात।
तोहर घरमे सब केहेन छथि।
सब बढ़ियां छथि।
तोहर छोट भाय की करै छै।
ओ स्कुल जाइत छै।
खूब मन लगा के पढ़ै छै ने?
हँ हं ओ मेहनती छै।
छुट्टीमे की करब?
गाँव घुमब।
हमहूँ संग चलब।
जरूर चलिये।
खेत देखे चलब।
आम सेहो खायब।
खूब मजा आयत।
हँ जरूर।
मोबाइल पर कम समय दियै।
हँ सही कहलु।
पढ़ाइ जरूरी छै।
मेहनत बिना सफलता नहि।
बिलकुल।
शि शिक्षक के सम्मान करय ल चाही।
हँ अवश्य। समय बहुत कीमती छै।
एक मिनट सेहो बर्बाद नहि करी चाही।
सही बात। खेलकूद, खेलकूद सेहो जरूरी छै।
शरीर स्वस्थ रहै छै।
रोज दौड़ब
हमहुं संग दौड़ब।
सुबह जल्दी उठब।
ई आदत नीक छै।
किताब पढ़ब।
ज्ञान बढ़ैत छै।
सपना बड़ा देख।
मेहनत सेहो बड़ा करब।
दोस्ती सदैख निभायब।
जरूर निभायब।
झूठ नहि ही बोलब।
सच बोलै छी।
गरीबक मदद करब।
ई बहुत पुण्य काज छै।
पेड़ लगायब।
पर्यावरण बचाव।
पानि बचायब।
पानि बचायब त जीवन बचाई।
माता पिताके सम्मान करब।
ई सब बस पैघ धर्म छै।
हँ ई त छै, गुरुके आदर करब।
ज्ञान दु द्वार खुलत जाय
हुं, गाम गाम साफ राखब।
स्वच्छता जरूरी छै।
बिमारी कम होयत।
तब ने सब स्वस्थ रही।
हाँ जरूर रही। रखयके चाही स्वस्थ, चल बजार चलिये।
की किनब।
कापी, कलम
ठीक छै, चलब।
रास्तामे फल कीनब।
अभी आम बहुत नीक छै, मीठ छै।
लीची सेहो नीक लागैत छै ने?
जल्द चल जल्दी।
समय भल रहल छै।
हाँ चलब।
कल फेर भेटब।
जरूर भेटब।
फोन करहिये।
हाँ, हाँ मित्र! अभी अबश्य करब।
पढ़ाई नहि छोड़ीये।
कनुख नहि।
मेहनत जारी रखिये।
सफलता जरूर भेटत।
भगवान! पर भस भरोसा राखब।
मेहनत सेहो जरूरी छै ने।
हाँ 'बिलकुल' जरूरी छै। एग्जाम के डेट भी आ गेल छै।
हाँ 'बिलकुल' सही बोलै छै यहाँ।
तैयारी ठीक चल रहल छै ने?
तैयारी मिला- जुला के सहिये चलल छै।
सही बात, दुनू संग- संग चलै चाही।
'बिलकुल' सही बात। बोलै छी अहाँ।
ती अमर रहै।
हाँ दोस्त! हमेशा अमर रहि, अपना लोकन लोगन के दोस्त।
बिलकुल। अहाँके पता छै सेंटर कहाँ देला?
सेंटर ते लगल हय कि, भगलबापुर इधर देल हय।
हाँ। हमरे तऽ केकरो से पता चलल कि दरभंगा मे भेटत सेंटर।
देखू ने दरभंगा चल जाइ, तू कते बढ़ियाँ रही, नीक रही ना।
हाँ इ ते नीक रहा।
तब आबतो जायमे सही रही न, उधर रहितो?
हाँ। अहाँके ठीक रहल छै ने।
हाँ सब ठीक रहल छै।
अहाँके उधर से लअग पड़त।
हाँ इधरो से, पचास किलोमीटर तो पड़ी जाइ न। देखु ट्रेनमे से जाइब।
हाँ। की करल लहै छै?
की करब। थोड़ा बहुत पढ़ल पढ़ै छै अभी।
की हाल छै?
ठीक हय।
हमहूँ ठीक छै, कनि हमर विद्यालय भारतमे, बिहारक स्थिति पर, प्रसुति पेबाक अछै।
अच्छा चलू तब तो उम्म अच्छा हय न।
हाँ नीक छै।
तऽ दोस्ती हमर रही ने हमलोगन का?
जरूर रही।
खुशी से रहिया।
अहाँ अहौ रहब।
हाँ जरूर रहब, अहाँ लोगन के कृपा रहित।
आब घर चलिये।
चलु सब ठीक छै। अहाँ ध्यान रखु आपन।
हम्मे ते बढ़िया से रही, अहाँ लोगन भी अ अच्छा से रहिये।
नमस्कार! दोस्त।
नमस्कार! नमस्कार! फेर भेटब।
जरूर भेटब, हमेशा के भेटे त रहब।
अम्मा लो, अम्मा लोगन से भी हमको इस आशीर्वादे दिलाय दिये छै न।
हाँ जरूर।
ठीक नमस्कार!
कार
ठीक हय, रखै छै।
ठीक हय, नमस्कार! फेर मिलब।
फेर मिलब, जरूर मिलब नमस्कार।
नमस्कार!